जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल, छा हाल आ?
मां बढ़िया मस्त -मस्त आनंद में, तां ठीकु आयो?
जी -जी बढ़िया सभी।
अच्छा, अॼु मां तांखे न यादि पई कयां ॾाढो।
हा छा, छो भाई कहिड़ी ॻाल्हि हुई?
न ॻाल्हि अहिड़ी कुछ न हुई, ईअं ई वेठी हुअसि, त ईअईं यादि पई अचे मां चयो मां हिकु बार दीदी सां ॻाल्हायो हुओ, त मूंखे ॾाढी वणी तव्हांजी ॻाल्हियूं, अऊं मां चयो ॻालायां। ॻाल्हायांसि ती दीदीअ खे, थोड़ो सो अ-थींदो आ न सी सिक प्रेम वारी ॻाल्हि बसि।
हा, सई आ न हाणे त हिन बहाने यादि त चयेव ती मुंहिंजी। हिन बहा, हिन बहाने असां मतलबु जुड़ऊं बि ता, हिक ॿे सां वरी यादि बि अचे बि पई भई फोन करिणी आ,
बिल्कुलु। हिक ॿे सां ॻाल्हाए करे, सिंधी भेनरूं पाण में ॻाल्हायूं ता त केॾो सुठो लॻे तो न वणे तो पियो। असां बि जीअं हाणे
सॼो ॾींहुं हिनमें लॻियल पिया आहियूं न पाण त असांखे कुछु ॿियो चीजूं यादि नथियूं अचनि ॿियो फ्री टाइम में असांजो एॾो मस्त मतलबु मनोरंजन टाइप थी तो वञे पियो। पंहिंजो टाइम पास बि चई था सघूं और
टाइम पास चयजे, कुझु सिखण लाइ मिलनि थियूं ॻाल्हियूं। उहो बि आ, हा, बस थोरो मांखे त ॾिसो सॼे ॾींहुंं में ईअं लॻंदो आ कि सॼे ॾींहुं घर जा कम करे, ॿारनि खे ॾिसी पोइ कोई चार ॻाल्हियूं साहेड़ियुनि सां कजनि, कोई भेनरुनि सां ॻाल्हाइजे पोइ चारि ॻाल्हियूं भॻवान जूं कजनि, सत्संग जी कजनि गुरअ जूं कजनि बसि इन में ई ॾीहं निकिरी वञे पो सत्
कहिड़े मतिलबु गुरु खे मञंदा आहियो? कहिड़े भॻवान खे या गुरू खे
असां राधास्वामी में वेंदा आहियूं, ब्यास वारा आहिनि तव्हां तॾहिं नालो हुन
मां ॾाढा सतसंग बुधया आहिन राधास्वामी जा। छोन मुंहिंजी मम्मी आहिनि राधा स्वामी आहिनि, त मां कॾहिं ब्यास त न वई आहियां, मतिलबु इअं घुमण लाइ वेई आहियां, सत्संगु ॿुधण लाइ न वई आहियां कॾहिं।
त ममी पेकनि पासे या सावरनि
अ न पेकंन पासे मुंहिंजे माइके पासे और नागपुर में ईंदा आहिनि न त बिल्कु बिल्कुलु मां ॿई ॾींहं मतिलबु दर्शन वारो सैटरडे और संढे ॿ ॾींहं हूंदो आ न, हिक ॾीहं दर्शन हूंदो आ, और हिक ॾीहं हो हूंदो आ त बिल्कुल मां मिस ही न कंदी आहियां, मां हर साल वेंदी आहियां नागपुर
आवाज़ नथी अचे त तव्हां ईअं हाणे जिते रहो ता उते तव्हां सत्संग ईअं न वेंदा आहियो भई आरतवार आरतवारु थींदो आहे त?
न न एक्चुली आहे न मुंहिंजे जेका मतलबु मुंहिंजे ससुराल वारा आहिनि उहो न मञदा आहिनि मतिलबु उहे मतिलब राधास्वामी वग़ैर न उह स वाहेगुरु खे मनंदा आहिनि। त असां गुरद्वारे वग़ैरह हा गुरूद्वारे सुखमणी वग़ैरह ते उहा आहे बाक़ी हिते मतिलबु वर्धा में मतलब जाते रहंदी आहियां ससुराल मुंहिंजो हुते त मां ॾेरो ॾिठो बि न आहे। बाक़ी ईअं सम्झो हाणे बि मां माइके वई हुयमि न महीनो त महीने में चारि संडे त हुन में टे संडे त मां बिल्कुलु सत्संग ते वयम।
अच्छा मतिलबु तव्हांखे पर्सनली ॾिठो वञे त तव्हांखे ख़ुदि खे अ राधा सवामी सत्संग में म जो ईंदो आहे, हा न तां हिंय था चवणु चाहियो, हम्म,
और मां मतिलबु मुंहिंजी मम्मी खे ज्यादा अथनि न त मुंहिंजी मम्मी खे मतिलबु हाणे कींअ दूर आ त गाॾी ते वठी वञिणो पइंदो आ न। मम्मी न वञंदा आहिनि अकेला त हुनजे हिसाब सां पो कंहिंखे न कंहिंखे वठी वेंदा आहिनि त जीअं मां वई हुअमि त मम्मी मूंखे उथाइनि पिया कि हली ती, हा त पोइ ईअं लॻदो आ न कि हा ममी खे त वठी वनजे, बा
वठी वञजे।
अरे पाण में हिकु ॿिए
हा सेवा आहे न सेवा आहे न इहा बि सेवा सेवा आहे न, इहा सेवा बि तव्हांजे लेखे में अची वई। तव्हां अगरि कंहिं हिक माण्हूअ खे सत्संग पहुचाइण जो बि कयो न त उहा तव्हांजे लेखे जी सेवा थी वई। त हहा ॾाढी वॾी ॻाल्हि आ, सेवा बि न भाॻनि वारनि खे मिलंदी आ करण लाइ, पो चाहे जींअ ॾिसो मां वेंदी हुअसि सेवा ते, तव्हांखे इहो त पतो ई हूंदो कि बाबा जी ईंदा आहिनि त बाबाजी जो ॾाढो वॾो भंडारो थींदो आ। संगत ईंदी आ, त सेवा एॾी थींदी आ त मुंजी ॿि कैंटीन में ऐं कूपन में सेवा हुई। मां वेंदी हुयस न त मां पेंॼे नंढे ॿार खे छॾे वेंदी अब त मुंजो घोट संभालींदो पुठयां।
अच्छा इये ॿि मतिलब।
हा मां च ॾिसो हा-हा मां चवन ॾिसो वञा मां थी सेवा ते नालो मुंहजो तो अचे। पर मुंजी सेवा ॼो अध खां मथे हिसो त तांखे मिलंदो फल। की पुठयां तां ॿार खे संभालयो ता त मां वञी ती सघां।
चवंदा आयन न घर में ॿि भ मतलब ॾाढा माणू न अची सघंदा आयन जीअं भई घर जे गहस्ती में हेतरो डुबयल हूंदा आयन। त चंयदा अन घर ॼी ॿि सेवा कयो त उहो ॿि तांजो फल भई ताखे मिलंदव।
बिल्कुल मिलंदो बाबा ॼी असांजा साफ़ चवंदा आयन। के पैंरीं घर भई तां ॾिसो घर में सस आ। हुनखे ज़रूरत आ हुनखे ॿ फुल्का ॾींदव उनखे बुख ते छ्ॾे या बीमार आ। ॿार आयन उनन खे तां ॿे जे आस सॼे इयं परेशान छॾे ईंदव अउं ॾेरे में अची। सेवा कंदव त उया सेवा लेखे में थोरी ईंदी पुठयां काई ॿी आ। हा दुखी लॻी पई आ पैंरीं असांखे जेका सेवा ॾिनी तई उया। घर ॼी सेवा ॾिनी तईं मालिक। हा घर ॼो करे तां निकरी सघो ता। त पो सदाई डेरे में ऐं सेवा त भागन वारो ई करे सघंदो आ।
चवाती न मुंजे म न मतलब ईअं समझो असांजे फैमिली में ॾाढा ॼणा आयन ॼेका राधास मतलब मुंजे मम्मीअ साइड मां मुंजी ॿ मासियूं राधा स्वामी आयन। त मुंजी वॾी मासी त ईअं समझो की हर साल मतलब मूं हेॾे नाग पूर में हुजे ब्यास में हुजे। बॉम्बे साइड में हुजे मतलब जाते ॿि सत्संग हूंदा आयन नी मासी सेवा ते वेंदा आयन। सेवाधारन में हुनन खे मतलब कें मल कैंटीन वारी सेवा मिलेती कें मल फुलका पचाइण ॼी मिलंदी आ और कें मल वॉशरूम वगैर जेंमें मिलदी आ।
हा त तांजे हुते बि नामदान वरतल आ?
जी?
नामदान वरतल आ हुते तांजे पेकन में मम्मी
मुंॼी ममीअ जो मुंॼी मम्मी हा मासी जो वठियल आ न चवां ती न सेवा ते वेंदा आयन मुंॼी मासीअ। ॾाडन सालं खो वठलतन। और उनन जा पूरा मतलब मुंजी वॾी मासी ॼी त पूरी फेमिली राधा स्वामी आ। मुंॼी मम्मी आ मुंॼे घर में सिर्फ मुंॼी मम्मी राधा स्वामी आयन। और मुंॼी मम्मी फोर्स ॿि न कंदा आयन केंखे भई इह चयंदा आयन भाई पांॼी जेंमें तांजी इच्छा थेव त पाण नाम वठो भई असां फोरस फुली केंखा नाम वठाईंदासीं त मतलब थोड़ी आ।
न-न फोर्स वारो त कम ॾिसो हलंदो ॿि काने को। पो सुभाणे वरी वापस छोकी हिन में न आ- हिकरी शर्त हूंदी आ ॾाढी वॾी शर्त आ उहा की तांखे अंडो, मांस, मच्छी न खाइणो आ। दारू न पीअणो आ हुनके शराब खां परे रहणो आ ॿियूं ॿि कुछ आयन की भईया तांखे पांॼी हक हलाल ॼी कमाई ते हलणो आ। हक हलाल ॼी कमाई। करे अचणी आ सच ॻाल्हाइणो आ त मेन जेको इहो आ न इन में अगरि माण्हू खे ज़बरदस्ती कयूं अउं सुभाणे कंहिंखे अंडो खाइण जो मन करे थो नामदान वठ ठण खां पोइ या दारू पी थो छॾे त उहो वरी पोइ पाप थियो न कंहिंखे जप
न न न इनौड़ीबल ॾढ न ॾाढा ॼणा मतिलबु अॼु मां ॾिठा आहिन, की जेक राधा स्वामी आहिन यानि उननि जी फैमिली राधा स्वामी स्वामी पंहिंजो बि नाम वठल अथस पोइ उहो न मास मच्छी खाईंदा आहिन या अंडो खाईंदा या मेन ड्रिंक, ड्रिंक त मतिलबु ॾाढा ॼणा कंदा ई आहिन।
हा ग़लति आ, इहो इहो ग़लति आ इहो मतिलबु तॾहिं चवंदा आहिन, ख़बर अथव तॾहिं जेॾी महिल नामदान जो टाइम ईंदो आ न जॾहिं त पर्ची कटणी हूंदी आ त जेके सेवादार आहिन वेचारानि पंहिंजी पूरी कोशिश कंदा आहिन उल्टा, सुल्टा हेॾां होॾां हीय करे हूअ करे सुवाल पुछई, हुन माण्हूअ मां कढाइण की भईया किथे न हिन जो अञा मन हुजे कूर त नथो ॻाल्हाए हाणे कोई कूड़ ॻाल्हाईंदो वञी चवंदो की न भई मां त ॾाढे टाइम खां न खाईंदो आहियां, त उहे छा करे वठंदा विचारा आहिन त उहे बि इंसान न सेवादारी बि त पोइ उहो बस चवंदा आहिन बाबा जी साफ़ चवंदा आहिन की तहां साल खनि पहिरीं हिन अॻिते रही ॾिसो इतां न अंडे मास मच्छी बिना दारू बिना रही ता सघो पिया सत्संग ॿुधो इन जो संतमत जो मतिलबु सम्झो त सही जेको ब्यास वारा चवंदा आहिन की सत्संग जो मतिलबु आहे छा? असांखे पंहिंजी रहिणी चेंज करणी आ, असांखे पंहिंजी करणी मटणी आ। की असांखे सुबुह जो अमृत वेले में उथी करे अढाई कलाक नाम जो सिमरन करणो आ। हक हलाल जी कमाई रहणो आ सच ॻाल्हाइणो आ, कंहिंजी निंदा न करणी आ इहा जेका शर्तू आहिन न इन सत्संग जूं त उहे हरू भरू आसान बि कान आहिन उनमें छा आहे न जेको अगरि दिलि सां हिनखे आज़माए पोइ न त हुनजी त पूरी काया पलट आ पोइ। ज़िंदगी पलट आ पूरी बिल्कुलु।
ह उ उ उहे ई चवा थी न कि ॿुधा ॾाढा जणा हुया मतिलब बाबा जी जो नालो खणी करे भई हा हा, मतलबु सिंधी पंहिंजा जेका त्योहार हूंदा आहिन उह मनाईंदा आयो तहां
हा हा बाबा जी खुद
त उहई त चवां ती बाबा माण्हू छा कंदा आहिन बाबा जी जो नालो खणी करे न असां भला लक्ष्मी माता घर में न रखंदा सीं असां मतिलब कपिड़ा पाईंदा फटाका फोड़ंदा लेकिन लक्ष्मी माता जी पूजा न कंदा थधड़ी न मनाईंदा, तीजड़ी न मनाईंदा न न असांखे बी इय ॻाल्ह असां राधा स्वामी, आहियूं ॾाढा ॾाढे ज़णन मूंह ॿुधो हो त न की न असां राधा स्वामी आयूं, असां न कंदा आहियूं असां राधास्वामी आयूं असां न कंदा आहियूं।
सभ तरीके जा माण्हू आहिन ॾिसो। हा सभु तरीके जा माण्हू आहिन चवण जो मतिलब इहो आ इते हर तरीक़े जा माण्हू हुते अचन ता, पो इन चक्कर में ॾिसो गुरूअ जी उह ती थे न पर असांजा जेके बाबाजी तव न तव्हां भले काई बि यूट्यूब ते बि अॼुकल्ह ॾाढा उन्हिन जा सवाल जवाब तव सवाल जवाब कोई बी ॿुधंदव न बाबा
सवाल जवाब सामूं खां ॿुध ॾाढा बार ॿुधो आ उ कॾहिं मना न कंदा आहिन कॾहिं न कंदा आहिन
तां पाठ न कयो बाबा जी चवंदा आहिन मुंहिंजी तरफ़ां कुछ तव्हांखे मना कान्हे पर अगरि नामदान वरितो तव त उनजो पालन करिणो तव की उथी सुबुह जो अढाई कलाक तव्हांखे सिमरन करणो आहे उनमें कोई बुराई कान्हे ा अॼु ॾिसो तव्हां मां त चवां थी राधा स्वामी छॾो हलो हिक साइड जेके प्रेमानंद महाराज आहिन केॾो तो अचे उनि जो बि
आनंद महाराज
प्रेमानंद महाराज ॾिसो वृंदावन वारा जी पो इयो पीले कलर जी पाए करे अऊं उननि जो केॾो तो अचे नेट ते उन्हनि जा बि केॾा माण्हू दीवाना आहिन उन्हनि जे स सत्संग में वेंदा आहिन वृंदावन वेंदा तव साम्हूं व विराट कोहली तव ऐं अनुष्का शर्मा
चवांती न अॼुकल्ह हर काथे मतलब हाणे इहो न जेको खाटू श्याम भगवान ई आ हो त बाबा नाहे पर माण्हू मतिलब ॾाढो इनवॉल्व ता थी वञन कहिड़ी बि चीज मे खाटू शाम में बि हिते सतसंग थियनि
कान्हे का भॻवान बिना गति कान्हे मां चवंदी आहियां कोई बि हिकु रस्तो अपनायो छोकी हे कलयुग तो हले पियो हा न कलियुग में नाम प्रदान मेन त आहे फैक्ट आ छोकी
इ ॾाढा ॼणा ॾाढा ॼणा माण्हू न मनंदा आहिन हिन खे मतिलबु ॾाडा ॼणा ईयं आहे‌ न कि बाबा भई जोकी ॾिसो तव्हां ॾाढा अहिड़ा बाबा बि आया आहिन जेका फ्रॉड आहिन मतिलबु ग़लति कमु कयो तऊं ठीकु आ
असांखे ॾिसो घर में न वञिणो आ असांखे छा करिणो आ असांखे मेन
ती ॿुधायांव ॿे जी थिकिंग थी ॿुधायांव तह माणू छा चवंदा आहिनि मतिलब उहो सभु कैटेगरी क भई हा न हि न ख़राबु कयईं जीअं चवंदा आहिनि न की सभ माण्हू ख़राब थोडेही इन माण्हुनि बि ॾाढो ख़राबु कयो आ त सभिनि माण्हुनि खे ख़राबु थोड़ी चंदासीं असां जीअं सभु छोकिरा ख़राब थोड़ी चवंदासीं त उअ ई सभु बाबा बि ख़राब न हूंदा और हे त मतलब
बसि कर्म सुठा आहिन न पंहिंजी सोच सुठी आ न त सभु सुठो आ पर ॾिसो
ह
कुझु न कुझु कुझु न कुझु सुठा कर्म बि पंहिंजा ज़रूरी आहिन पंहिंजो अॻियां नियति कीअं थी ठहे कर्मनि सां ई त ठहे थी कर्म ई त आहिन जेके की अॻियां पंहिंजो नसीब चएजे भाॻ चइजे
लेकिन लेकिन मां हिकु सवालु हाणे जीअं तव्हां हेॾो राधा स्वामी ते ॿुधायो अथव तव्हां हिकु सुवाल रखो कि राधास्वामी बाबाजीअ मुंह में ॿुधो आहे कि करणी भरनी हिते ही आ
हा, आहे।
करणी भरनी हिते आ।
आहे,
त पो छो भई माण्हू इअ चवंदो आ कि पिछले जनम जा कर्म हूंदई तुंहिंजाश पिछले जनम सुठा कर्म कया हूंदै या ख़राबु कर्म क्या हूंदै तॾहिं तूं लोड़ी थो पियो। तॾहिं तूं हे करी थो पियो, त इ छो चवंदा आहिन? जॾहिं करणी भरनी त हि
मां बुधाया, मां ॿुधायांव थी ॾिसो इन जो न हिकिड़ो जवाब हिकिड़ो ई जवाब आ जेको पो हर कोई इहो ई जवाबु ॾींदो, ऐं इहो ई सचाई आ, असांजा जेके आहिनि न टे कर्म हूंदा आहिनि ठीकु आहे हिकु संचित कर्म सम्झो असां सालनि खां आत्मा उहो ई आहे जिंअं अंदरि आ न आत्मा आ